हेलो
नमस्कार जी
नमस्कार
सर सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै अहाँ बताउ की हालचाल
सबब ठीक छै कालहि हम सूचैत छलू जे जीवन मे सबसे महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा दोसार लोक स नहि बल्कि अपनन कलिक सरूप संग होइत अछि कियेकी असली विकास तखन होइत अछि। ज कोन व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं के बेहतर बनाव केर बयास करैत अछि
बिलकुल बिलकुल क्य कि जो व्यक्त प्रतिदिन केवल एक छोट सुधार से हो करै छी तो समयक संगे ओ सुधार एक पेक परिवर्तनक रूप धारण क लैत अछि
सच कहू तऽ बहुत लोको सफल होए चाहैत छै मुदा स्वयंके बदलावके कठिन प्रक्रिया संग गुजरै लेल तैयार नहि होइत अछि
हँ जबकि आत्मविकाशक अर्थ होइ अछि जे अपन कमजोरीके पहचननइ ओ ओकरा धीरे धीरे सुधारबाक प्रयास करनाइ
हमरा लगैत अछि जे आत्म विकासक पहिल चरण आत्मजागरूकता होइ अछि किएकि जखन तरी व्यक्ति अपन स्थिति नहि बुझत तखन धरि सुधार सम्भव नहि अछि
बिलकुल ओ एहि लेल समय समयपर स्वयंसँ पोसनो करनाइ बहुत जरूरी होइत अछि जे हम कोन दिशा में जा रहल छी
कल्हि हम पढ़लहु जे सफल लोकसँ नियमित रूप स पुस्तक पढ़बाक आदत रखिय छथि
हँ कियेकि पुस्तक केवल जानकारी नहि दैत अछि बल्कि सोचबाक तरीका सेहो बदइल दैत अछि
सच कहू तऽ बहुत लोको मोबाइल पर घंटो समय बितब मुदा अपन ज्ञान बढ़ाबै लेल समय नै निकालैत छथि
ई एक प समस्या अछि कियकि समयक निवेश जतेक ज्ञान में होय भविष्य ओतेक मजबूत बनत
हमरा लगैत अछि जे आत्मानुशासन आत्मा विकासक सबस महत्वपूर्ण गुण सब मे स एकची
बिलकुल कियाकि प्रेरणा हर दिन नही रहैत अछि मुदा अनुशासन व्यक्ति के निरन्तर आगे बढ़बैत रहैत अछि
काल्हि हम देखलहुँ जे बहुत सफल लो जल्दी उठबाक आदत रकेेतत
हँ कियकि सुबहक समय मन शान्त रहै अछि ओ सिखबा तथा योजना बनबै लेल उपयुक्त मानल जाइत अछि
सच कहु तैं आत्मविश्वास से आत्म बिकाश एक महत्वपूर्ण हिस्सा अ छै
बिलकुल मुदा असली आत्म विश्वास केवल सोच से नय बल्कि तैयारी ओ अनुभव स पैदा होइत अछि
हमरा लगै अछि जे असफलता संग दौड़बाक बजाय ओकरा संग सीखबाक आदत विकसित करबाक चाही
हँ किआकि प्रत्येक अ पलत व्यक्ति के किछ महत्वपूर्ण शिखा क जाइत अछि
काल्हि हम पढ़लहु जे सफल व्यक्ति शिकायत कम आ समाधानपर बेसी ध्यान दै छथि
ई बहुत महत्वपूर्ण बात छै कियाकि समस्या पर रो रोबाक बजाय समाधान खोजनिहार लोक तेजीसँ आगे बढ़ै छथिन
सच कहू तो आत्मविश्वास एक दिनक प्रक्रिया नइ बल्कि जीवन भरि चलनिहार यात्रा अ
बिलकुल किएकि मनुष्य हमेशा किछु नया सिखैत छथि ओ स्वयं के बेहतर बना सकैत छी
हमरा विश्वास अछि जे जो व्यक्ति प्रतिदिन सिखबा सोचबा आ सुधारबाका आदर बना ले तै ओकर जीवनक दिशा बदलि सकैत अछि
हँ क्या की छोट छोट सकारात्मक आदत सब समयक सङ् असाधारण परिणाम दैत अछि
सही कहलियै आत्मविकाश जीवनक सबसँ महत्वपूर्ण निवेश अछि किया कि धन पद आ प्रसथि समयक बदल सकैत अछी मुदा ज्ञान चरित्र अनुशासन आत्मविश्वास आ निरन्तर क्षमता एहन सम्पत्तति अछी य व्यक्ति के जीवन प्रत्येक क्षेत्र मे सफलता सम्मान अ संन्तुष्ट प्रदान करैत अछि
जी बिलकुल काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे अधिकांश लोक अपन जीवन बदलय चाहैत छथि मुदा ओ अपन दैनिक आदत बदलबाक महत्वके पुररी तरह नहि पूजीप गछति
बिलकुल जी किया कि जीवन अचानक नहि बदलैत अछि बल्कि रोज रोज दहराओल गेल छोटे छोट आदत सब मिली के भविष्यके निर्माण करैत अ अछि
सच कहू तो जो कोन व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक घण्टा सिखबा पढ़बा आ अपन कौशल सुधरबामे लगबए त कुछ वर्ष बाद ओकर स्तर सामान्य लोकसँ बहुत अलग भए सकैत अछि
हँ किएकि समयक संग छोट प्रयाससभ जमा होइत रहैत अछि आ अन्त मे बहुत पैघ परिणाम उत्पन्न करैत अछि बिलकुल कियाकि जखन व्यक्ति आवश्यक कार्य के बार बार बात लेल छोड़ैत अछि तखन ओकर प्रगति रुकि जाइत अछि
बिलकुल कालहि हम पढ़लहु जे सफल लोक सब अपन समयके हेलो